हेलो हेलो
हेलो
हँ फोन तो आ गया
अभी तऽ बोले आब नहि उठ रहा है
ह मेरा वला मे ना इधर से वही लिखाता है
आ ने लिखा रहा होगा ओ ने नटर्क इशू होगा ने इसलि लिखा रहा तब
आपको रात मे इस टाइम भि ट्राई कर इस टाइम किसी को कॉल ट्राय किये आप
हँ हमे रिप्लाइ करते रहते हैं लेकिन हमेशा यही लिखाता है तीन तीन दिन से यही लिख रहा
आप सुबह आओर शाम रात मे नौ बजे के बाद बात करबै न तब दिक्कत आहाँ के
नओ बजेके बाद
हँ वैसे नाम आर नहि बतलने छलियै अहाँ अपन
ह्म्म एगो मे लिखाताा है क्य जो रजिस्ट्रे टेशन पूरा नहि हुआ है
हँ तऽ कोइ नम्बर आ ओ ऐसन होतै जिनकर रजिस्ट्रेशन पूरा नहि भेलै छै ते चलते लिखाइै
ओ
आ अपने कहाँ से बोल रहल छी
समस्तीपुर
तब समस्तीपुर सँ कोन जगह
मोहदी नगर
आप किधर हमहू त सोमनाहा से बोल रहल छी मुजफ्फरपुर
हँ
अ नाम रानी कुमारी भेल नहि अहाँके
हँ
तब बतैयो कुछ नया धर्म उरम के बाद तय लेल
धम हिन्दू धर्म मे की होइ छलै मुस्लिम धर्म मे की होइ छलै बतैयो कुछ नया जानकारी लेल जाय
हँ
मुस्लिम धर्ममे तऽ ई होइ छलकै ने के ओकरा आरके ह्म्म मतलब भाइए बहन मे शादी बस दूध के रिश्ता नहि रहल छलै शादी भए जाइ छलै
हँ
अपना हिन्दू धर्ममे ईसभ नहि होए छै ने
हँ लेकिन चलि रहल ह ना शुरू होइए ने जेतय
ह हो जते शुरू करबै तऽ जरूर शुरू हो जेतै
चाही लेकिन लोको करै छै त होबे ने करै छै
ह लेकिन बहुत अपना मतलब हिन्दू धर्ममे बहुत न। के बराबर भेल छै आब अखनि देख रहलियै कि तनिका मनि ई जे अथी लव मैरेज चलि गेलकै छनै ओ लव मैरज के के चलते थोड़ा मोड़ा हो रहल छै नहि तऽ हिन्दू धर्ममे उतना नहि होल कभी नहि होल रहल छल पहिले
ओहै न नया नया जैसे आदमी आ रहल ह वैसे सेहो रहले
हँ लेकिन मुस्लिम धर्ममे शुरूसँ ही यही चल रहलै कि बस माँ के मतलब एक कोंख के बच्चास से नहि होइ छलै बाँकि फुफेरा मोसेरा चचेरा सबसँ शादी भए जाइ छल
हँ
हँ खाली बचपन में खाली दुध नै पिनै रहे माय के
हँ हँ निक बात छलै
एहे होइ छै
इह सब भेल छै धर्म लेकिन आब लगै छै धर्मो नष्ट हो जेै अपनो आरके अथी मे हिन्दु धरम मे सही होइल जेतै
हिन्दू मे नहि होना चाहिए से तँ होता है
तइलै लेकिन अब कहते आदमी आगे चलकै आहाँ बताउ आब एके उचि मानअ के त आब कुछ भी नहि ह मतलब हिन्दू धर्म आ मुस्लिम धर्म धरम कुछ छैहै ने कोून सब के पास एक ही है लेकिन मान्यता राखेके चाही जे पूर्वज बना देलखिन है ओ एकरे मान के चलैके चाही
हँ
ठीक है अपना ठीक है अपना हिन्दू धर्म भेलकै हिन्दू धर्म में कासट नहि मने चमार दुसाध भए गेल ऐकरा सबके हमरा सबके हमस नीच नहि मानै छलियै हम हमसब कभी भेदभाव नहि करै छलियै ओ जा छै
भेद भाव तऽ नहि कहव लेकिन मुस्लिम मे छूत हेतय हिन्दू बहुत बेकार आदमी ए
हँ आओर सब बताइयो बौआ रो रहा है
त नग बौआ छलखिन
छै छओ महीनाके
येह सब होय छथिन नींद नय आबय बहुत गर्मी छै कि
नहि बच्चा सभके नहि जानै छै न नींद नहि होय छै
अहाँके एतेक टा पूरा भेल छै हेलो
हँ
कहली हिसाब से अहाँ के कते भेल छै
आ फर्स्टवलामे पाँच गो मिलले रहै नए तऽ उ पाँच बनि गेल पाँच गो बनलाके बाद फिर पाँच गो मिललै हन ओही नहि बनि पयलै ह
हां
बतैयौ केना बनतै
पाँच गो भए न जेतय आराम से आ कहली नओ बजे के रातिमे
बाद अहाँ फोन कर छलियै हमरा पास ऐसे दू गो नम्बर रहे छले अहाँ तीन गो नम्बर चार गो नंबर से हम बात करि लेब अहाँ से आओर रात के आधा त सुबहमे जखनि छओ बजे रहैत रहल छलिए तखनि मारय छलिए अहाँ के पाँच गो टास्क हँ ओकर जे नेटवर्क ई भेल छलै ने नेटवर्क नहि रहै छलै सुबह मे दिन भर मे सब मोबाइल पर चढ़ रहले छै बचकर नेटवर्क कमजोर रह छले रात के अभी फोन आराम से जाे ह त अभी अहाँ धरा के देख सकली ह धराे के न हमरा पर
ठीक है
आउरो आरो बता रहल छी अहाँके पाँच गो मिलल ह पाँच गो पूरा करियै फिर पाँच गो मिल छलै फिर पाँच गो मिलत फिर पाँच गो मिलत ऐसे करते करते अहाँके तीस गो मिलत
तिस गो
ह तीस गो त अहाँके पूरा करैके तीस आदमी से अहाँके बात करैके पड़ ग्रुप मे हिमानशु अथि मोना अहाँ के द रहल छै ग्रुप में एक हिमांश हिमांशी नाम के लड़की रहथिन मोना सोना हिनका सबके फोन करके बात क क कर रहल छियै दू बार तीन बार बात करबै
हँ तऽ फर्स्ट बेरमे तऽ मोने बात करलखिन फस्ट बेर मे ओहे हमरा चालुओ करबा देलखिन बात करिकऽ
हँ तऽ हुनके से बात करके मतलब एक आदमी से पाँच बार अहाँ बात कर सकी है एक आदमी के पाँच बार कॉल कर सकलियै तऽ हुनका से अगर एक बार बात होल हौत तऽ तीन चार बार चार बार आओर बात कर सकलियै हुनकर बहिन एगो सोना फेर ओ अभी मैसेज कलखिन है आई लव इं्डिया करके जे है
हँ हँ
हँ हुनक से अहाँ बात कर सकली है ओहो बात करै छलखिन ओ आहाँ के टास्क पूरा करा आइ उ आइ ओ लड़की तऽ दिन भर मे एगो लड़की के तीस गोटा सँ एके दिन मे पूरा करबा देलखिन
कोन मोना
हुनका सब पुछबै ने ह हुनका मैहसूज करबौ अपने अहाँके मदद करतौ
अच्छा ठीक ह
ह हमरा सभ हुनका सभके लगातार बात भए रह छलै कोइ ने कोइ नम्बरसँ बात भए छलै हमसभ मैसेज करते रहै छी फोन करते रहै छी
सब न नम्बर जुड़ैले होबे तब ने सबस बतिया ले
हँ नम्बर जुड़ल छलै हमर
ह एक ही गो अथि से आइ डी से तीन चार गो नं्बर
नहि जैस कि हमरा घरमे मतलब बहुत तरह फोन भेल खिन जैसे बहिन बहिन के रहलखिन ह तो ओ आर के भी अपन केलखिन लेकिन ओ आरके ऑफिस जाइ छलखिन तऽ हुनका टाइम नहि म मिल सकल छलै बात करके त हमी अपना मोबाइलमे लॉग इिन करके बाद सब आदमीसँ करके टास्क पूरा करि दै छी
ह कतेक दिनसँ जुड़ रहल छियै
हमर तऽ पेमेंटो आ गेल छलै तेरह सए सतावन रुपआ
ओ एके बार
एके बार आयल छलै तेरह सौ सन्तावन रुपया
ओ ओही तीस गो टास्क मे ना
ह्म आब देखियौ दोबारा दै छलखिन सभ कहै छलखिन कि दै छै देतै देतै आ पता नहि दै छै कि नहि दै छै
हँ फेर दोबारा एक बेर मिल गेल तऽ मिलबे ने करत आब हमे सब नया नया छियै पते नहि हइ आब
करबै तऽ अपने बुझा जायत हमहूँ आरके पहिले पहिले न न रहल छल एकद हम बात करेके अथि करियै नहि करियै कुछ समझ ने त पाँच एक दिन लॉग इिन कर केऽ बैठ गेलियै हम कहिले हमरा नहि होल छलै लेकिन फेर हम जब एक दिन मेसेज खिन त आब ग्रुप के फोन केलखिन तऽ बात पुछलिय हुनका से तऽ वह बतेलखिन कि अहाँ ग्रुप मे बात कर सकै नं्बर निकाल निकाल तव हम ग्रुप मे पहिले फोन कर लेली पूछ लेली बात करना है अगर करलक तऽ बस करके बात कर लेली
हँ
तऽ अहाँके सबसँ देखि चार गो कॉल मोना के करबै चार गे कॉल पूरा करे आठ गो चार गो हमरा कर ले बारह गो ऐसी हिमांश हिमांशु नाम के लड़की हुनका पास तीन गो नम्बर है ओहो बात कर लेता चार चार बार उको दूगो नम्बर पर करबै आठ एकबार हुनको से भ जैत अहाँके तक पूरा भए जायत लेकिन हँ याद रखब की मतलब कि ट्राइ करब तऽ अखनी नेटवर्क सुबह के जााद ट्राइ करब आ रात शाम तकर बाद इहो सब बताउ
मार खा लेलही
तब आओर सभ बताउ खाना पीना भए गेल छलै ने अहाँके
हँ अभियै भेलै हँ
हमहू त खान पीना खा क बिछौना पर सूतही आल छली तऽ सोचलियै एक आदमी के कॉल लगा क देखैत छियै होइ छै की नै
रखै छी कोइ मदद हो तऽ कॉल करब हेल्प चाही त